हेलो हेलो नमस्कार कहैछी न खाना ऊना खा लेने छीयै अहाँक यहाँ त खाना ऊना खा लेले छीयै अहाँक बताबै छी न खाना ऊना खा लेले छीयै हँ हँ यहों के खान
खा लेने छियै अहाँके की की खैले छियै इहाँके खैले छियै दाल खैले छियै भात खैले छियै आलू के सब्जी खैले छियै पनीर खैले छियै रोटी खैले छियै आओरो मटन खैेले छियै इहे सब खैले छियै अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक चीज खाइ छियै हूँ हूँ हूँ खैले छियै आरों इहाए सब खैले छियै बड़ा नीक नीक चीज अहाँ के खैले छियै हाँ हाँ इहाँके त बड़ा बड़ा नीक नीक चीज खैले छियै अहाँके कहै छी न की की खैले छियै अहाँ के तऽ इहाँके तऽ खैले छियै दालि भात आ लोइ के सब्जी खैले छियै रोटी खैले छियै मालदेह खैले छियै इहेए सब खैले छियै अहाँ अहूँके तऽ बड़ा नीक नीक खाना खाइ छियै हूँ हम बड़ा नीक नीक खाना खैबे करै छियै आरो बताबै छियै न अहाँके चलै छैै न हमरो तऽ मन छै लेकिन का करियै कोनो जगहे नहि मिलै छै घूमै ला तऽ ओहिसँ नहि घूम पाबै छियै हम परसु मने चले छै ने पका हाँ हाँ अहाँ के के जुवान एक बेर दे देबल छै तऽ चलइ छै छै ठीक छै हम जरूर अहाँ के कहबै मने चलै के पड़ते पहिले कह देले छियै अहाँ के ठीक छै जरूर हम जेबै इहाँ आओर अहाँके चलबै न मने हूँ हूँ हूँ आओर बताबै छै न वहाँके दू चारि गो ऐसे काहे की नहि हइ के गाँवके ऐसे हइ छै ओह से न रहै हइ लेकिन गाँंव तऽ बड़ा नीक लागै छियै अहाँके हाँ इहाँ के तऽ गाँव बड़ा नीक लागै छै अहाँ के कहाँ से रहै छै शहर के गाँंव से ने कहले छियै मोतिहारी रहै छै हम मने ओ शहरे छियै हँ ई तऽ बात कहै छै शहर छियै ओमे मने रहै वाला रह छियै ओ तऽ बड़ा नीक नीक रहै छै लेकिन गाँंव के बाते कलग छै ने ह ह ह ई तऽ बात अहाँ के सही करे छै गांव के बाते अलग छीे गांव में सब कुछ
लै छियै रोटी सब्जी अचार जथि खाइके मोन करै छै ओ खाइ छियै चौबीसो घण्टा रहै छियै
शहरोमे मने रहै छै लेकिन गाममे छियै न अथि ईसभ उगा उगा कऽ कुछो कुछो भेजल जाइ छियै आर अहाँके कहै छियै ने सुनैमे अबै छै अहाँके बगीचा छै अहाँके हूँ हूँ हूँ अहाँके तऽ बड़ा नीकसँ सुनले छियै यहा तऽ आम के बगीचा छीिये अहां के छीिये ह इहों के छीिये आम के बगीचा छीये लीची के बगीचा छीये कटहल के बगीचा छीये आँवला के बगीचा छीये नींबू के बगीचा छये आऔरो कटहल के बगीचा छ
इहे सब बगीचा छियै अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीजके बगीचा लगे छियै हँ हँह तऽ बड़ा नीक नीक चीज आर अहाँ केना लगे छियै्य कहै छ
नहिो लगे छीस नीक नीक चीज न लगे छै क हो गेल छै न लगे छी बस उ बहुत छिय बस लागल रहे के चाहे छी कैसनो रहै छी फरक नहि परे छे हमरा बसेसँ फरक पड़ै छै ने से रहयके चाहै छी
हँ अहाँके अहाँके खेलमे कोन कोन सा खेल पसन्द करैत छै इहाँके तऽ पसन्द करैत छै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वॉलीबॉल आओरो क कहैत छै ने फुटबॉल क्रिकेट आओर आइस पाइस दोलापाती उका छिपी इह सभ
पस करे छी हम भी खेले मे अहााँ के तऽ बड़ा नीक नीक चीज पसद करे छी खेले मे ह ह हम बड़ा न न चीज पस करे छी काहेकि हमरा ईसा आर कहै छै ने देह पर फतू खेल उहो हमरा बड़ा नीक लागे छै जी अहाँके नीक लागे छै हँ हँ इहो नीक लागे छै इहो नीक लागे छै बड़ा नीक लाग छै किछो कहै छै लेकिन अहाँ के तऽ बात तऽ कहै छै ग छैपर से ई खेल छै पीठी के ऊपर से भागे छियै ओ वाला खेल खेले छियै अहाँ के खेले छी ह ह खेले छियै कफी दह छै बोरे पर आ गेल छस नहि अहाँके बता देति हम म ा कह नामो भोर गेल छै आर अहाँ कहै छै ने कोन कोन सा खेल पसन्द करै छै अहाँके तऽ इहाँके त पसन्द करै छै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड भलीबल अहाँके तऽ कह च छी
हँ इहाँके तऽ कहबे कले छियै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड आओर कहैत छै ने अहाँके सुनैमे अबै छै कि बारात गेल छी रातिके हँ हँ सही सुनिले छियै लेकिन क्य करै छी
ह मम्मी छै के माताजी कहे छै से मने बारात न हम अपन जबरदस्ती से गेल छै आ ओहो मेघ आ गेल छै ने तऽ उतना देर ज्यदाा ना रहल छै ने खैले छै ने पी ले छियै आधा रासा हम पानि पी ले छीियै भए गेल छै क कोन रहे छै उतना देर अहाँ के तऽ मने ई त बात त सही कहे छै अहा के आम के बगीचा छीिय कोन कोन आम लगेेले छी इह त लगेेले छी मालदे किष्म भोगजारदा केदवम इहसभ आम लगयले छी अहाँके बताबै छियै ने की की आम लगेले छियै इह लगयले छियै मालदे कभोगार दशहराा आ विष्णुदेवग आम खदम इहसभ लगले छीियै अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक आम लगेले छियै, हँ। ह्म ह्म, ई अहाँके बड़ा नीक - नीक लगबैले छै। त अहाँक नै लगवाबै छियै गाछ? कहै छिये, ई मास मे न लगाबै छियइ। अइ मासमे जादा होइते नै छै। पारने छियै लीचीके पेड़ छै। छी अमरूद के पेड़ छीय आम के पेड़ छयै आर एबोकडो के पेड़ छियै। ऐसे बहुत किसिम - किसिमके पेड़ छियै, लेकिन कहाँ करै छियै। खाइब खयबे ही नहि करै छियै। काहेकि अथी हो जाइ छै ने ओहिसे। ह, तऽ बात अहाँके सही कहै छियै। ह्म ह्म। आओर कहै छियै ने कथी याद पड़ल छियै ने अ अथि मालदेव खइले छी अहाँके? ह मालदेवे कहै छै। नीक लागै छी। अहाँके खैले छियै ई? हाँ इहो के खैले छी बड़ा इहो नीक लागै छै। बड़ा लजीज लागै छै। का कहै छी ओकर जितना हम बड़ाई करै छियै ने, बहुत कम छियै। ऐसे उम्म लेकिन बड़ नीक लागे छिये। अहाँके नीक लागे छै? हँ हँ, नीक लागे छै तभीए ने पूछि लै छी अहाँसे। ई तऽ बात तऽ अहाँके सही कहै छियै। नीक लागल छै तभिए ने पूछै छै। आओर कहै छै ने अहाँके आमके बगीचा अइ, हरदिना खाइ छी आम-उम कि नै, कभी-कभी? नहि हरदिने खाय छी हम त आम। अहाँके मने हर केना खाय छै? खाइ छियै ह। कहले छियै ने। ह ह, ई तऽ सुनले छियै। अहाँओके बड़ी खाइ छियै आम। कभी आबै छियै नै इमहर, खिआबै छी हम अहाँके आम। ब कादन सुनैमे अबै छै कि मालदेव आम फड़ल छियै, गाल म फड़ल छै, केेल आम फड़ल छियै, साम फड़ल छियै। हँ हँ, सही सुनले छियै। बड़ा नीक नीक मे आम फड़ल छै। ओ सब छोड़े छै। अहाँके कोनो साधना हय कि न मोटर
अहाँके मोटरसाइकिल हाँकै छियै। ह्म ह्म, य मोटरसाइकिल हकै छियै, अपाची हाँकै छियै, के टी एम हकै छियै, बुलेट हाँकै छियै आओर पलटीना हाँकै छियै, पल्सर हकै छियै। इहे सब हाँकैत छै। अहाँ कहै छी कि ने की की गाड़ी हकै छियै?
इहो के हांकै छियै पलटीना, पल्सर, के टी एम, बुलेट, इहेसभ हंकै छी। इहो भेल बड़ा नीक लगै छै ने। ह्म, बड़ा नीक लागै छै ने। हांकै छी हम त बड़ा नीक लागै छै। ह्म, खूब नीक लागै छै। जितना कहै छी हम उतना कमे छियै। कि ने? हँ हँ, अहींके बात कहै छी। अहाँके खेलमे कोन-कोन खेल पसन्द छियै? यहाँ तऽ पसन्द छै हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, हॉकी, येही सब पसन्द करैत छी हम। अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खेल पस पसन्द करै छियै। ह्म ह्म ह्म, इहाँके बड़ा नीक लागै छै ई सब खेल। पहिले लैका रहै छै ने तब खेलै छियै। बहुत अच्छा लागै छै ई। कि सब बार बार मना खेलै छै पहिले खेलै छै लैकी। खेल लेबै छियै एक-दू भैलू ओकर बाद छोइड़ देबै छियै। ऐसे करै छियै। लेकिन ऐसे तऽ खेलैमे मजा अबै छै। हँ हँ हँ अहाँके सही बात कहै छी। बड़ी नीक लागै छियै खेलैमे। भए गेल। सही बात कहै छियै, लेकिन जन लैकामे मजा छियै न ओ नहि आबै छियै। ने काहे। हाँ अहाँके तऽ अंहूँ के ही बात सही कहै छै लेकिन लड़कामे मजा आबै छै ओ अभी न होइ छियै इहाँके कहले न छै ई तऽ सुनै छै फुटबॉल कैरम बोर्ड हॉकी वॉलीबॉल औरो बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, इहेसभ नीक लागै छियै। हं, ओकर सुनेमे होइ छै से ईसब नीक लागै छियै। हँ हँ कहले ने छै ई। इहो नीक लागै छै। बड़ा नीक लागै छै। जितना कहै छै उतना कमे छियै हूँ हूँ अहाँके तऽ बड़ा नीक काम करै छियै हम कहले छी इहाँ बड़ी नीक नीक अभी कथि करै छियै अभी तऽ हम अहाँ से बात करै छियै की अहाँके लागै छियै की ना हूँ इहो लागै छियै वाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खेलै छियै हूँ हम तऽ बड़ा नीक नीक चीज खेलै छियै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड आर कहै छै न कहीं घूमे उमे के सपना छै न हाँ हइ न सपना हइ केदारनाथ बद्रीनाथ आरो कश्मीर रसिया